हैलो,
हलो,
जय झूलेलाल।
हलो जय झूलेलाल, ॿियो केड़ो हाल थव?
बढ़िया- बढ़िया, तहां ॿुधायो?
बढ़िया, तां किथां?
मां खंडवा एम, पी,
अच्छा, खंडवा मां अच्छा।
ताहां किथां आहियो?
मां आगरा मां आहियां।
अच्छा, आगरा मां आया आहियो, कॾी खंडवा?
न -न, मां कॾहिं कोन आई आहियां खंडवा। खंडवा मां हिक ॼणे सां ॻाल्हायो हुयो, हो खंडवा चई ॿि आ न कहिड़ी साइड ॿुधाईं, मां त भुलॼी यसि अलाए? ही कहिड़ी साइड आ?
एम पी।
अच्छा, एम पी अच्छा।
हा।
हा, असां हिते आगरा आया आहियो, न?
न, असां न आया आहियूं।
अच्छा, तव्हांॼो नालो ई मुस्कान आहे, ह न?
हा मांॼो नालो मुस्कान।
अच्छ मुंज्जो नालो ॿि मुस्कान आए।
अच्छा, ओ सामने तव।
हा- हा, पढ़ंद
ॿियो ॿुधायो? कॾी खां ऐड थियायो हिनमें?
हिन में थी विया, ट्रे चारि ॾींहं थी विया, तांखे घणा ॾींहं थिया इनि?
थी वियाइन मुखे पंधिरां ॾीहं।
अच्छा पंद्रहां ॾींहं, त तहांॼा त पूरा थी विया हुंदा?
हा, थी विया इन मुंॼा पूरा पर मां वरी सां कयो आ।
अच्छा वरी सां कयो तव, अच्छा- अच्छा। त पढ़ंदा आहियो, छा तहां?
ॼी।
चां ती पढ़ाई पिया करो छा?
हा मां पढाई ती कयां।
अच्छा, स्टूडेंट अहियो ह न?
हा हल, तां छा कंदा आहियो?
मुंॼी त शादी थियल आए, मुंॼा त ॿार ॿि अन न
अच्छा शादी थी वई तव च्छा?
हा- हा, ताहांॼो ॻाल्हाइण सां लॻो पे की
ठीक आ न
हा ॿियो, खादव रोटी खादव?
हा त त
अच्छा।
ॿियो
ॿियो केड़ी क्लास में आयो? हा रो हा री चांहि पीती। ॿी एड, अच्छा? हा चांहि ॿि पी छॾी, मुखे शाम जो चांहि जी आदत आहे न।
हा असां त हिनमइल जस्ट रोटी
अच्छा, तहां लेट खादी थव रोटी?
हा त, खाई ना अऊं असां।
अच्छा।
हा। ॿियो ॿुधाए? न मां चवांव ती तव्हांजा कॉल्स एक्सेप्ट थियनिव ता?
हा।
न कल्ह खां छोकी, असांञा नथा थियनि।
अच्छा, न कॉल त थियनि पिया ता, मुंहिंजा त थियनि पिया।
न एक्सेप्ट जिते ॾखारीना आहिनि, पेसा वग़ैरा।
अच्छा त पोइ, पहिणी स जॾहिं कयव त उहो सही हल्यव, हीउ वारो नथो हलंदव न, ॿीहर जॾहिं कयो अथव त?
हा न तहां ॾिसंदा आहियो की, कॉल एक्सेप्ट थियनि ता की न?
न- न इहो त कोन ॾिसदी आहियां, मां ख़ाली सबमिट कंदी आहियां।
न त उते पैसा बि न छॾींदा, तव्हांखे कहिड़ी कॉल ते घणा रुपिया मिला?
त उहो कीअं ख़बर पईंदी आहे मतिलबु?
उते जेके मथे थि टे लाइनूं हूंनियूं आहिनि, हुनखे टच करे ऐं कॉनफिडेंस, और डेश बोड ते वञबो आहे।
अच्छा।
पोइ जनरेट रिपोर्ट करे, पोइ सभ ईंदो आहे पूरी कॉलिंग जी डिटेल। केतिरा मिंट ॻाल्हाई, उहा। हर कॉल ते घणा -घणा रुपया मिलियव?
हर कॉल ते घणा पैसा मिलनि, उ सभु ईंदो आहे ह न।
सभ ईंदो तव हुते
अच्छा, मां पांण इह्यो कोन ॾिठो
कल्ह परीहं खां एक्सेप्ट ई नथियूं थियन कॉलियूं, तॾहिं ती पुछाव मां।
अच्छा, मुखे वरी ख़बर ई कोन्हे, मां वरी पहिरी बि खाली सबमिट कंदी हुअसि, हींअर बि ख़ाली सबमिट पी करां, हू वरी मुखे ॾिसणं ई कोन पियो अचे, हाण बल्कि मां करे ॾिसंदस, त हू जेको मेन्यू जो जेको बटण आए ह न साइड में जेको?
साइड में जेका थिरी डोट ट्रे लाइनियू न
हा -हा, मीनू लिख मीनू लिखियलु आ न जितां पांण रिफ्रेश कंदा आहियूं
हा -हा, मेन्यू -मेन्यू
अच्छा हुन मेन्यू में मतलबु वंञीं करे, पो छा करां?
हेठि लिखियलु हूंदुव कॉन्फ्रेंस एंड डेशबोर्ड
अच्छा
उनखे टच कयो, पो ॿ मिंट बीहिजो पहिरियों पूरो ब्लैंक ईंदो आ, पो ॿी मिंटे खां पो ग्रीन कलर जो लिखियलु इंदुव जनरेट रिपोर्ट
अच्छा
पो हुन जनरेट रिपोर्ट खे दबाईंदवसि न त पूरो कॉल हिस्ट्री अची वेन्दुव तव्हांजो।
अच्छा की घणां मतलबु मिलिया हिनि, घणां अटेंड थिया हिनि, केतिरीयुं ॻाल्हियूं थियूं आहिनि सभु ख़बर पइजी वेंदो ह न हाणे
इ न प
हा, इह्यो आहे न हिक ॿिए सां वरी चवां ती ईह्ये जानकारी मिले बि न वरी हिक ॿे सां जीअं हिकिड़ी हुई न त हिन अमरावली जी हुई, त हुनखे कॉल करण ई कोन पए आयसि -स त वरी मां हुनखे ॿुधायोमांसि मु च्यो रिफ्रेश कर त पो तुंजो कॉल थींदई।
हा, सही हा न
हा, हू जेके नया -नया हिनि वरी त वरी ख़बर कोन थी पए न वरी
हा, ॾाढा आहिन जेका, जेंखे नथी ख़बर पए
हा, हू जंहिंखे ॾाॾनि खे जीअं रिफ्रेश करण कोन पियो अचे त, हुननि जो चालू कोन पियो थी पाए जीअं, हू रिफ्रेश बिना चालू नथो थिये न
हुनजी मैम बि चए‌ पई न की ॾाढा माण्हूं आहिन, बई चवनि था वर्क वर्क‌ ॾियो, वर्क ॾियो रिफ्रेश करे ॾिसनि ई नथा।
हा, त हू तव्हांखे ॿियो वर्क मिलियो आहे हुनमें?
हा, त ॿे न -न हुन में न मिल्यो मां इह्यो ई वर्क ॿे सिम में कयो आ। हुनमें मिले तो त ॾाढो टफ तो मिले। लिखण यो सिंधी
त हुनमें लिखिबो छा, मतलब छा लिखिणो पईंदो हुनमें मतलब
रिकार्डिंग ॿुधी करे
अच्छा रिकॉर्डिंग ॿुधी करे, लिखिणो पइंदो उहो सिंधी में हा न
देवनागरीअ मे ॾाढो टफ आ नथा करे पायूं, मां त न नत्थी करे पायां।
अच्छा त पो मतिलब, हू रिकॉडिंग हू मोकिलंदा हुअ?
हा हिक -हिक रिकॉर्डिंग हुन खां पो पूरो लिखिणो आ, जीअं ॻाल्हाइन त ऊहंईं लिखणो आ।
अच्छा
पंहिंजो वर्ड यूस न करणो आ।
अच्छा पो वरी उहो मतलब लिखी करे पो उहो उन्हि खे मोक करणों पईंदो मतलब हा न देवनागरी में।
लिखल भी आ मां सतरां रिजक्ट करे रखऊं।
अच्छा असांखे त ख़ैर अञा मिलियो ही कोन्हे ख़ैर ॿियो टास्क।
मा चयोमासि हेॾी मेहनत ती लॻे बाप हा त वीह पंजवीहनि खे था लॻनि
हा त हुनमें में घणा मिलंदा मतलब?
हुनमें सोरहां सौ हिक कलाक।
अच्छा सोरहां सौ हिकु क्लास जा न।
हम्म।
हा वरी जंहिंखे सिंधी ईंदी हा ईअं त हा ईअं त लिखी लाईदसि मां
न पर मोबाइल ते लिखण में ॾाढो अलॻ तव मोबाइल छो की एॾो टाइप न थी करेे न कंहिंजे
हा मोबाइल ते अच्छा मोबाइलस ते टाइप करणो पईंदो उहो त वरी मुश्किल थींदो मोबाइल सां त टाइप करण हूअं मां सोचो
मां उहो ही त चवां वेठी थी तव्हांखे की मोबाइल जंहिं महिल असांखे कुछ एहीॾो वर्ड लिखणो आ की हेठा लाइन ईंदी या कुछ अलॻ ईंदो त कीअं कयऊं पो?
न उहो त कोन करे पाईंदासीं मां सोचियो हूूंअ लिखणो आ न हूअं त लिखी लाहिंदसि मां। बाक़ी फ़ोन सां टाइप करण में त दिक्क़त ईंदी।
ॾाढी दिक्क़त ऐॾा वर्ड ग़लत ग़लत मूंखे ते मा छॾे रखो।
फालतु टाइम बि वेस्ट कयूं और रिजेक्ट बि करे रखन त कहिड़ो मतलब।
हा न पो त बेकार आहे।
अऊं मेन जेको पूर न जिंजी मोबाइल जी सेटिंग हूंदी आ न पूरी सिंधी उहो ही लिखी पाईंदो। बाक़ी असां जी मोबाइल जी सेटिंग थोडी हो री आ।
पाण जी त वरी इंग्लिश में थियल आहे न।
न
हिंदी थींदी आ मोबाइल पर हिंदी बि अलॻ ही हो देवनागरीयूं भाष भाषा ही अलॻ आ।
हा हीअं त वरी टाइप वरी हीअ रिकॉर्डिंग ॿुधी करे जल्दी -जल्दी करण में त ही त दिक्कत थींदी सही।
हिकु, हिकु बर्ड हुयो नंढो नंढो वड लिखण में मूंखे कलाकु लॻो पर मां न लिखी पायमि।
अच्छा!
हिकु वर्ड हुयो पर नंढा -नंढा हिअं वर्ड हुयो नंढा- नंढा ॿार। नंढो- नंढो लिखण में, मां समझो हिक खां ॾेढु कलाक पंहिंजो विञायो पर न लिखी पायमि मां। जेतरा ॿार लिखांम न ओतरा ॿार रिजेक्ट पो करे रखे।
अच्छा
पो मां हुन खां पो छॾे ॾिनम ॼो न बाबा हिक वर्ड जे पुठयां पाण ॿ टे कलाक थोरी वेस्ट कंदासीं।
न त ही वरी ही हींअर कॉलिंग ॼो हेॾो इज़ी ॾिनो तन पो वरी हेॾो टफ। छो था ॾियन वरी।
हा समझ में न आयन पैसा ॿि त आयन हिक घंटे में सोरां सौ।
हा पैसा ॿि आयन वरी ख़ैर।
पर इयो कोई एड़ो माणू कढी त सघंदो जेंखे पूरी मोबाइल ॼी सेटिंग थेयल हुजे जेंखे सुठे सां देवनागरी ईंदी हुजे।
हा उये ई करे पाईंदो। तां फ्री आयो वरी मां हिकड़ो कॉल वरी रिपीट करे लायांव जीअं ही ॾह मिंट थीया आयन वरी।
ॾह मिंट ती वया अन छा?
हा-हा ॾह मिंट थी वया आयन अगर तां फ्री हुजो त मां वरी। ॿीहर करे लायांव कॉल हा-हा करांव ती वरी।
हा-हा कयो मां ती कयांव हाणे।
हा-हा
हा-हा जय झूलेलाल।